हेलो ।
हां ठीक छियै ।
ठीक छियै ।
की करै छियै ।
ओ तऽ खाना बना रहल छलियै नै।
और कहियो की सब भऽ रहल छै गाममे ।
गाममे हाल चाल तऽ ठीके छै, अहाँ अपन बतैयौ ।
हमरो ठीक छै अ की कहै छै खाना पीनाय भऽ गेल मम्मी सब केहन य ।
मम्मियो सब तऽ ठीके छै, अहाँ आर के मम्मी सब ठीक छथिन ।
हां मम्मी ठीक छथिन मम्मीयों खाना बनाबै छथिन। हम तै चैल ऐल। एलौ मधुबनी ठीक छै, ए दिने मे एलौ ऐ, मम्मी फोन केने छलखिन अभीये तऽ बातचीत भेले तऽ मम्मी कहै छलखिन हे खेना बनबै छियौ।
अच्छ ।
ह, भाभी सब ठीक छथुन ।
हां भाभियो सब ठीके छथिन ।
अच्छा पप्पाके तबियत केहेन य ।
पप्पो के तबियत ठीक छै। । अहाँ के पप्पा के तबियत ठीक यऽ? ।
हां हमर पप्पा के तबियत ठीक छै, उ ठीके छथुन दुकान के परेशर में कनि चिन्ता मे रहै छथुन लेकिन ठीक ठाक छथुन अभी।
अच्छा ।
हूँ ।
और सब बताव के गाम से गाम- गम उम्म घरक के हाल चाल।
हमरो गाम घरक हाल चाल ठीके छै, की कहू मतलब कनि -कनि । उम्म अखन के गर्मी जे। छै से बहुत पड़ रहल छै ओय के कारण तऽ आदमी परेशान भऽ गेल छै कि अहूँ दिसन गर्मी पड़ रहल ऐछ।
हां एन्हरो बहुत गर्मी पड़ रहल ऐछ।
हां इ एखन तऽ गर्मी बहुत छै की कहू आदमी के एते परेश। शानी भ रहल छै आब। त कनी हाबो चैल रहल छै। आय दू दिन से लेकिन उम्म कौलका राएत के बात कहूँ तऽ ऐत गर्मी लगै छलै य से कि कहु कुछ। पूछ नै सकै छी।
हां- हां बहुत गर्मी अभी पड़ रहल ऐछ।
हां और कहियौ अहाँ सब खेनाय पिनाय भऽ गेल? ।
उम्म बैन रहल छै भाभीजी बना रहल छथिन ।
हँ अनीस से बात भेल छलै हमरा ठीक छै। त उ कहलखून की। सब सखी मिल के कही एक दिना महादेव मण्ठ चलतौ तऽ हम कहलियै कि ठीक छै सब कोइ मिल कै चलब विचारू तऽ उ क बात भेल छलैन हुनका से हमरा। तऽ । एक दिना बिता विचारू सब कोइ चलू ।
ठीके छै तब चलू ।
हां सब कोइ मिल के चलू की करबै कते दिन तऽ भऽ गेलै अपना आरके ए उम्म बातचीत करला एक जगह से मिलला जब कोचिंग टाइममे जे अपना आर मिलै छलियै ओय के बाद तऽ मिलबे नै करै छियै ।
हुं जहियाके दिन मे मतलब जहियाके अहाँके अथी होय यै तहियाके विचारु अ चले जाय जाउ सब सखी मिल कऽ ।
हां ठीक छै।
चलु भोरमे। पढ़ाइयो लिखाय ठीके चलै छै। से अहाँके केहेन चलै य?
हमरो ठीक चलै यै, और कहियो मध्य निषेध के इग्जाम दै ल गेल छलौयै केहेन गेल पेपर?
गेल तऽ छलौ एतेक दूर मगर की कहू एग्जाम दऽ कऽ एलौ रद्द भऽ गेल। आब की कहै छी।
केहेन पेपर केहन तरहके छलै अहाँके ।
पेपर तऽ बहुत नीक छल।
जेनाकि बनय के सम्भावना कि नीक बन रहल छलाए, अ कि एहन तऽ म मतलब अ से जे उम्म पढ़ने छलौ सेहे पुछलक।
हां हां हां पढ़ने छलौ वहे सब पुछलक यऽ?
तऽ मतलब की तरह से एहन एक्सपीरियंस हैत ने कि ई सवाल छलय हमरा, लेकिन अ बैन चुकल कि आगाँ डाउट भेल कि उम्म मतलब एहन तरह से अगर रद्द नहि होएत तऽ की निकैल जयतै पेपर।
हां, उम्मीद छल जे निकल जायत।
देखियौ कोशिश करते रहू जिन्दगीमे आ कोशिश नै करबै तऽ नै हैत लेकिन करैत रहूँ भऽ जायत। आ कोनो भी चीज एक एक बेर मे अ नै होइ छै ठीक छै। ओकरा लेल एक्सपीरियंस करनाय बहुत जरूरी छै आइ काएल मे। और अहाँ के तऽ सुनने छलौयै कि बिहार पुलिसमे हाइट वेट नीक छलए। तऽ नीकसँ मेहनत करू दू साल ठीक छै। आर उम्म एग्जा हां इग्जा अ अ ओकरा एग्जाम अ दियौ आ भऽ जाएत भगवत ती ज के कृपा से सब कुछ ठीके होत। ठीक छै, तऽ तैयारी अहाँ करू। अहाँके हाइटो ठीक ऐछ, वेटो ठीक ऐछ, तऽ अहाँ कऽ सकै छी ओ चीज नै हिम्मत नै हारू कोनो चीजमे पढ़ाइ लिखाइ नीक से करू एतबे हय कि मौका जे मिलै हय नै आदमीके ओ मौकाके गमेबाक नै चाही।
से तऽ अपना तरफ से त मेहनत तऽ करै छी आब देखियौ भगवानक कृपा।
हां- हां भगवती सब नीके करता। हां पढ़ाई लिखाई मे तऽ कोनो ई नै करियौ ढिलाइ नै करियौ अपना तरफ से एतेक प्रयास रखियौ कि एहन इग्जाम दियै आ निकैल जाय।
हां कोशिश में तऽ छियै लागल। मगर भगवानके देखियौ की हय कृपा अगर हेतै तऽ निकलबै जरूर।
हां -हां जरूर अरे भगवती करताहन तऽ नि उम्म निकलबै केना नै। और कहियौ कि मतलब अ कि पढ़ाई -लिखाइमे तऽ मौन लगैत हैत।
हां लगए यै अहाँके की य अहाँके पढ़ाइ लिखाइमे की मोन लगए यै न।
हां मोन तऽ लगे यै की कहू मतलब सब्जेक्ट तै दिमाग से बाहर है हमूँ एन टी पी सी के एग्जाम देने छलौ एं, लैग रहल या की निकल जाएत उम्म लगए या कि निकल जाएत लेकिन अभी त नै-नै ए कु ए आन्सर किन ऐलाए नै रिजल्ट ऐलाए तऽ ओकरा तऽ कहिए नै सकै छियै। एम टी एसो के एग्जाम देने छी भगवती की करथुन पता नै ग्रुप डी के फॉरम से भरने छै, कोचिंग उचिंग तऽ करै छियै लेकिन आब जे करथुन भगवती की कहू। हमरा तऽ नै हाइट किछ, नै बैट किछ।
छथीन भगवती। अहूँके लगाएत।
अच्छा कहियौ कथी-कथी खेनाय बनै या अहाँके।
उ सब्जी आर सब्जी बनै या रोटी बनै या।
उम्म आ दिनमे की केने छलौ आयं।
दिन मे ते उहाए सब गेल छलौ या सब साथे घूमय लेल गेल छलौ।
अच्छा कता गेल छलौ ए हमरा छोड़ देलौ ए सब साथी मिल के घुम एलौ एं।
नै मम्मी सब‌ साथे गेल छलौ या, भाभी सबके साथ गेल छलौ या घूमय लेल।
अच्छा कता गेल छलौ ऐं।
ए उम्म बगले मे महा महादेव मण्ठ नै या, ओही-ओही जे गेल छलो या घूमै, घुम कऽ एलौ या, जल-तल चढ़ाए के एलौ या।
आच्छा भगवती से बोर मंगलौ ऐं।
नै नै उम्म बोर थोड़ी मांगब अखैन।
अहाँ भगवती के कहियौ की सक्सेस कऽ दिया।
अ हाँ।
प्राथमिक उद्देश्य त उहाए हैबाक चाही आदमी के।
हां। से ते एछ उहाए। से ते सबके इहाए उद्देश्य छै मगर अखन तऽ पढ़ाई-लिखाई के मे मामला मे छी तऽ अखेन तऽ उहाए मांगब भगवान से, भगवानजी से।
हाँ-हाँ उम्म ठीके कहलौ एं और कहियौ। मम्मी अ उम्म सब अ की करै छथुन अभी।
मम्मी सब ए बैठ के टी वी देख रहल या मम्मी सब।
अच्छा की करबै मम्मी स तब टी वी देखा दियौ हुनका सबके और तब कहियो अ सखी सबसे कोनो से मिलल छलौ आं की नै कहियो।
फिलहाल मे अभी तऽ नै मिललौ सखी सबसँ, अहाँ सबके मिल मुलाकात भेल।
नै, नै भेल ओ सरसती तऽ इग्जाम दै ले आएल छलै अखुनै, उ अपना हसबेंड सेने अ लेकिन हुनका से जादा मिललौ नै एक दिन मिलल तऽ हाल-चाल भेल छलै कि की करै छी तऽ हम कहलियै कि ठीके छै तऽ हुनका कहने छलौ एं रूम पर आउ ते एलखू हुन, हुनकर हसबेंड बहुत जल्दी मे छलैन एं। तऽ उ ससुराल से आएल छलखुन ए, गाम से थोड़ी आ आबै छथुन। तऽ उ थोड़े देर बैठलखुन खाय उम्म खेनाय पिना खेलखुन। ओकर बाद चैल गेलखुन दुनु। ओकर बाद उ हमरा फोनो नै करै छथुन शादी के बाद कहाँ फोन केल। खुन हमरा उ सब उम्म हां। गाम में एक दिन मुलाकात भेल रहेै तऽ और उम्म कहाँ मुलाकात होय आब। और हुनका से।
और सखी स। सब केहेन ऐछ ।
ठीके छै लेकिन बातचीत बहुत कम होइ हय सब अपन। दुनियामे मस्त छै जादा बिजी ए परसन भऽ गेलै आइ काएल मे। आइ काएल मे जते जे हय ने त सभ बिजीए रहै छै से बुझै छियै नै।
हां आइ काएल मे सब बिजी भऽ गेलैथ थै। की कहै छी आइ।
सबसे बड़का -परपस जे आदमी। के ऐछ उ फोनक दुनिया ऐछ अगर फोन दुनिया मे आदमी बिजी भ गेल ओकरा लंग कोनो अ तरह से एहेन नै ऐछ की उ फ्री ऐछ आइ काएल मे। फोन हाथ मे रहनाय तऽ पढ़नाय लिखनाय दोस्ती यारी मम्मी पप्पा सब भूल जाए छथिन, मोबाइल ई एते महामारी ए छै कि आदमी पगला गेले हन ओय के पीछे। हमरा हिसाबसँ आदमी के। के मोबाइल सौ परसेन्टमे से अगर नाइन्टी नाइन परसेन्ट विद्यार्थी बहुत ज्यादा छै एक परसेन्ट विद्यार्थी जे हेथुन उ पढ़ै पर ध्यान देने छथुन, आइ काएल के जेनरेशनके हम बात कऽ रहल छीयै।
हां से तऽ ऐछ ए के ए अथी मे तऽ इहे छेबे छै ।
हां ए -ए के जेनरेशनके बात तऽ कछु अलगे भऽ रहल छै मतलब आइ काएल के मतलब- बता नै सकै उ महामारी हमरो लागल छलए कनी दिन लेकिन अ धीरे धीरे जे होय छै ने एमे जिम्मेदारी। कहै छै ने कन्धा। अबै तऽ सभ समझल जाइ छै तऽ हम तऽ घरके बड़की बेटी भेलहुँ तऽ सभुझ समझै छी । ठीक छै तऽ राखै छी। कनि मम्मी से हम बात कऽ लै छी।
ठीक छै राखू।
ठीक छै नमस्ते ।
नमस्ते।